हेलो
हँ हँ कहियौ आब कहियौ की हाल छै
कहियौ ने अहाँ कहियौ बाजैत रहू
हँ तऽ अथी जे छै से तखन अहाँके फोन केयने रही तऽ अहाँ कतहु व्यस्त रही या की रही से नहि पता
व्यस्त रहियैरो केओ फोन केने रह भााय हम ओहिप पर लिखने रहियै ने अगर कोइ इच्छु हो तो कॉल कर सकते हो।
अच्छा अच्छा आओर अहाँ
उठाके बतियाइत छलियै।
अच्छा अच्छा अच्छा बुझ गेलियै आओर अहाँ जे छै से कतय अहाँके घर कोन गव घर भेल
हम रैयाम बलिआँ छी दरभंगा सँ
अच्छा अच्छा रैयाम बलिया हमरो तऽ घर अहाँके बगलेमे चौरी घर भेल हमर
चौरी त अवन्तिका जी के छै ने यौ
अवन्तिका जी जे छथिन ओ हमर बहिन छिय ने
अपन बहिन
हमर अपन बहिन छै
अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच् अच् ई हमरा बुझलै कि अवन्तिका जी चौड़ीके छथिन कियाकि हुनकासँ हम लगभग पाँच सात आठ साल पहिलेसँ जुड़ल छी सोशल मीडियाके थ्रू।
अच्छा अच्छा नहि किया तऽ ओ जे छै से अहाँके और ई जे छै से रैयाम मे हमर बहुत आदमी छथि अहाँके जान पहचान मे आगे ई जे छै से दोकान जे हय ई हार्डवेयर भावानी भावानी स्टोर जे हेय हार्डवेर के
मिश्रा हार्डवेयर छिय मिश्रा हार्डवेयर सबसँ फेमस
ह मिश्रार जे छै से ओ फुलकाही के छै।
मिश्रा हार्डवेयर फुलकाहीके नहि छै मिश्रा हार्डवेयरके कनिआ फुलकाहीके छथिन।
हँ उहै तऽ हुनका सभ स जे छै से हम सेहो हँ।
मिश्रा हार्डवेयर हमर मामा लगता
अच्छा अच्छा अहाँ कऽ मामा छै।
जी हँ हमर मामा लगतै मतलब एना एना मामा नै लगता हमर मामा जे छथिन जे हमर अपन मामा छथिन ने हुनकर अपन सारू भेलखिन ओ मिश्रा हार्डबेर। बराबर हँ लेकिन एखन ओ एखन जे ओ छथिन ओ जे पायर भऽ गेल छथिन डेट कऽ गेल छथिन।
हँ ई बात अहाँ केँ बुझल यऽ कि नै से नै पता हमरा
नै हमरा तऽ ओते कऽ नै मैन गप छै गाँव अहाँ कऽ कीन कऽ जे छै से अखन कते साल डेढ़ साल भऽ गेले गेला।
एखने तऽ अवन्तिका गाँव गेल छल
हँ ओइमे जे छै से हम गेल रहियै मगर आब गेल रहियै तऽ दू दिन तीन दिन लेल गेल रहियै हमर जे छै ब बड़का एस्पायर गेल रहथिन पप्पा ठीक छै हम दिल्ली में रहै छियै।
अच्छा अच्छा दिल्ले में कतऽ
दिल्ली में हम अहाँ कऽ द्वारा म रहै छियै
द्वारका में पालम केँ बाजू मे
हऽ हऽ हऽ पालम कऽ बाजु म द्वारका
हँ एखने तऽ रही एखने तऽ रैह कऽ एलौ हऽ तीन चाइर महिना पहिले तऽ छलौं हऽ पालम ओ अपने ओ जो पालन छै न पालम पालम मे गुड़गाँव सेट गुड़गाँव अ गुड़गाँव छलै ए न रंगपुरी रंगपुरी इलाका दिल्ली
अच्छा रंगपूरी इलाका ना हम मेन गप छै न दिल्ली मेन अथी मे रहे छै द्वारका में रहे छै तऽ हमरा एह सब इलाका केँ अगल बगल केँ नाम बुझल अइ। मगर ओ जे छै से ओ साड ना
जी हम हम हम दिल्ली केँ रंगपुरी इलाका गुरगाँव में रहल छी औ ओइ केँ बाद बादरपुर बॉर्डर ओइ केँ बाद बल्लभगढ़ हरियाणा हर जगह ओ दस दस दिन रहि कऽ ऐल छैय
अच्छा
बुझलियै हु बदरपुर बॉर्डर में हमर खास रिलेशन
एगो चीज अहाँ देखने हेब कतबु अहाँ दिल्ली म रैह जाउ रैह जा मगर एकटा अपन सब केँ जे गाँव में सुकून अय से कतौ नैभेटत।
बिल्कुल जाहिर सी बात छै ओ हवा ओ प्रदूषण ओ थोड़ी न अहाँकेँ कतौ भेटत।
ई अहाँ कऽ कतौ नै भेटत एत जे छै अहाँ कतबु ए सी मे रहि जाउ कतबु अहाँ फ्लैट गाँव अहाँ चार केँ घर में रहे छियै ओकर जे अहाँ कऽ सुते कऽ एकटा मजा
बिल्कुल बिल्कुल होइ छै इ सब चीज होइ छैय भाइ ध्यान दियै
होइ छै नु गाँव गाँव देखौ गाँव गाँव होइ छै गाँव केँ परतर थोड़ी नै शहर करतै हम बम्बइ में रहै छियै बम्बइ बोलहु तऽ भारतके सभसँ मानल जानल शहर होइ छैय
कि बुझिलय तन बम्बई बोल तऽ माया नगरी छैय माया नगरी हू पूरा भारत के सर्वपरी शहर छैय सर्वपरी शहर मतलब बोलै तऽ सभसँ अधिक आबादी सभसँ जादा की कहैत छैय इनकम सभसँ ज्यादा मतलब की कहैत छैय कम्पनीसभ एतहि छैय
हँ मुम्बई भेलै तऽ सबके हेड भेले ने मेन तऽ मुम्बइए भेल
हँ तऽ लेकिन हम एते स्वर्गमे रहैत छैय तैयो हमरा गाँवये नीक लागैय कि करतै देख इ छैय कर्म इ छैय कर्म भूमि कोनो जन्मभूमि थोड़ी नहि छैय कि भैलय एक दूध देना एक बिस्किट देना
लास्टो में जे छैय आदमी के गाँंव पकड़ैे पड़ै छैय
ओ तऽ ह ओ तऽ हर आदमीके छैय ने यौ कतेक दिन मतलब कहावत छैय जब तब तक अहाँके शरीर मे दम अछि तब तक अहाँ कोड़य सकैत छिय ओहिके बाद आहाँके तऽ लास्ट वएह छै जाउ भाय अपन
अखन गाँव अखन गाँव मे छिय दिल्ली मे छिय
नहि एखन एखन तऽ वर्तमानमे बम्बई मे छिय हम
अच्छा बम्बई मे रह छै बम्बई मे कतिय छिये
बम्बई मे एखन कल्याण मे छिय फिलहाल दिल्ली से एबे केना किछु दिन भेलै एलला
अच्छा ने मुम्बई मे हमर बहिन सेहो रहैया एकटा चचा बेटी
हू के कथी नाम छैय
ओकर नाम रह बसन्ती अमण के नाम छिय
अच्छा अच्छा
आहाँ नहि चिन्हैत हेबे ओ
नहि तऽ कियाकि हमरा अवन्तिका जे छैय अंतिका के बहुत करीब लोग सब के हम चिन्है छिय जे जेनाकि ऋतु भए गेले ओहो बम्बईये रहल छैय
अच्छा अच्छा अवन्ती के अवन् अवन् खास बहिन छिय
बुझि गेलियै आयल छलखिन हेँ बम्बई घुमय लेल हमरा बुझल अछि लेकिन ओहि समयमे हम बेंगलोर रहै छलहुँ हेँ तऽ हमरा तऽ मुलाकात नहि भेल
हू हू
बुझलियै
हँ हँ से तऽ छैही आयल रहै
हँ ओहि समय आयल छलखिन ओ लेकिन हम वर्तमानमे बेंगलौर चलि गेल छलियै तऽ बेंगलौर तऽ फेर तऽ बेैंगलौर गेल छलियै तऽ फेर ओएहल छलखिन बम्बइ लेकिन बैंगलौर छलियै हम तऽ केना फेर मुलाकात हो तैआरे मुलाक नहि भेलै हमरा हमरा कहने छलखिन जे हम बम्बइमे आयल छिय वेस्टर्न लाइनमे छिय तऽ हम कहलियै तखन तऽ फिलहाल वर्तमानमे तऽ हम तऽ बेंगलोरमे छिय अहाँ कहू बेैंगलौरमे छियै अगर अहाँ रुकब पन्द्रह बीस दिन तऽ हम बेैंगलौरसँ आएब तऽ मुलाकात भऽ जायत लेकिन ओ कहलखिन हम एतेक दिन नहि रुकब बौआ हम चलि जायब राँची हम कहलियै ठीक फर हम कहली फेर हम कहलियै अगर अगिला बेर अगर कखनो मौका भेटत तऽ बाजि कऽ आयब जे हम आबि रहल छी
हू
से तरहके मतलब भऽ जाइ सब आदमीके काम धन्धा छै भाइ आदमी आदमी कतऽ जेतै नहि जेतै ककरके आब एखन एतऽ छियैब काल् कतऽ भेज देतै नहि भेज देतै कोनो भरोसा छै
नहि नहि से तऽ आबी काज बला के तऽ इएह होइते छै
ताँ आओर हमसभ छियै मार्केटिंगके लड़का मार्केटिंग जतऽ मार्केट जतय कहतै ओतय जाय पड़तै चाहे दिल्ली गुजरात बम्बइ बैंगलोर
आब अहाँ एखन दिल्लीमे छीियै कहियो न जइय मार जइया हँ आब अहाँकेहाँ एखना दिल्लीमे छियै मान कऽ चलू संजोगसँ अगर हमरा कहीँ दिल्ली आबय पड़ल तऽ हम अहाँकेँ फोन कऽ सकैत छी जे भाय दिल्ली आयल छी
कखनो कखनो आबी तऽ हमरा जे छै से फोन कऽ दिअ अहाँ के जे छै से किछु ने छै आराम से आर रह कोनो दी करै छैिय सबटा अपने छियै
तऽ इएह होइ छै ने एकटा मतलब आओर की होइ छै
अपन गांव के आदमी से हमरा एतेक लगाव रहैया जे हम अहाँके किी पूछि सकै छी मतलब हमरा आब अहाँ एो हम अपन काज करै छियै ओहिमे जे हमरा पता लगैय जे अपन मिथिला के छियै ओ ओ ओ अहाँके कोनो लेवल पर रहै ओकरा सङ्गे हम दोस्ती कऽ लेबे छिये अपन भाषा बोजैके चकरमे
एखन अहाँ अपने कोन काज करै छियै
हम तऽ जे छै से हम हम तऽ जे छै से अहाँके अथी मे छी एयरटेल मे रीजनल मैनेजर छियै
बुझललियै
तऽ ऐयरटेल के रीजनल मैनेजर
अहाँके आवाज नहि आबैय क्लियर
हेलो हेलो
आवाज नहि अबैया की क्लियर
आवाज लागे यऽ नेटवर्क कटि गेले हेतय भाइजी
हँ तऽ हम अहाँके एयरटेले मे छीियै एखन अहाँ
अच्छा अच्छा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
हू अपन दिल्लीए मे मुम्बई सेहो कर छल जाय के लेल मगर हमरा नहि सुटेबुल बझाइल मुबइ किया तऽ
देखियौ बात ओ नहि छै बात ई छै ने अहाँके दिल्लीमे हमहूँ रहि कऽ आयल छी लेकिन जकरा ज त जम जाय छै ने ओकरा वएह नीक लागे छै
हँ ई तऽ छै हमरा एकटा दिल्ली मे मेन बात छइकि रहि गेल छी ने तऽ हमरा कनी नीक लागैया
उएह चीज तऽ हम कहै छी ने जे जतय जे जमि जाइ छथिन
हूँ
सब वएह ठीक लागै छै
अच्छा
हू अभीये - अभी मानि केऽ चलू हम बम्बइमे रहि गेलियै दस सालसँ बम्बइमे छियै तऽ हमरा बम्बइे नीक लगतै नै
हँ त वएह मुंबइ आहाँ के मुंबइयो कामक
देख एक जगह कोनो खराब नै देखियौ जगह कोनो खराब नै होइ छै बस जे छै ने आदमी केने छै ने एकटा हँ एकटा आदमी के ई हेबाक चाही जे हम मतलब हम एहि जगहपर रहि कऽ खुश रहै छी ई रहै छी ओ रहै छी
हूँ से तऽ छै हे
हूँ बस आदमी के बस इएह हेबाक चाही हँ
सब खन अपन विचार रही
भ हँ हँ तऽ उएह चीज तऽ हम कहि रहल छी ने हूँ
जतऽ जिनका अपन इच्छा भेलनि अहाँ कोन कम्पनीमे काज करै छियै
हम इस्टील मैनेजमेंट करै छै इस्टील जे होइ छै ने कम्पनी के
अच्छा ई
इस्टील इस्टील एस टी डबल इ एल
अच्छा इस्टील
हूँ इस्टील के
एकरा कत हन ओफिस कत् अइ
इस्टील सेल्स कॉर्पोरेसन मतलब जतय मतलब जे कम्पनीमे लागत होइ छै जे हमरा एतेक स्टील लगाबऽके नया कम्पनी प्लान्ट जहन अपन कम्पनी नया बना रहल छै ने कतौ प्लांट बनाबै छै तऽ ओतयसँ मैनेजमेंट क क अनलौ कते के लागत छै की छै से अपन कम्पनीसँ भेजलौं
अच्छा बुझि गेलियै अहाँके कोनो ऑफिस हयत ने एकर
बम्बइ
अच्छा मुंम्बइ य वएह तऽ पुछै छलौं मुंबइ के ऑफिस
जी जी
बस भ गेलै पाइ कैरी अ अपन भेटैया नीकसँ अपन जे छै से चलि रहल छै भऽ गेलै ऐसे बेसी की चाही
छै हे की बिल्कुल सही छै सब अपन अपन जगह छै जकरा जे होइ छै से करै छै
तखन गाँव ओकरा नै विचार अछि जायके
नवम्बर एन ओ भी इ एम बी इ आर
अच्छा अच्छा नवम्बर मे नवम्बर मे अथि अच्छा फ्रि छथिन ने छैठ मे
हु ई सब में कनि जाय में नीक लागै छै गाँव केँ पुरान मतलब हराल बेराल जते मित्रता सब छै सब भेट मुलाकात भऽ जाय छै
अच्छा अच्छा हऽ नवम्बर में तऽ हमहुँ खैर जैब गाँव ऐबेर
हँ तऽ आउ हमर बड़ा गाँव हमर नानी गाँव भऽ गेल भवानीपुर में भेट करै छी
हऽ हऽ हमर जे छै गंगाापुर अहाँ कऽ सासु